की की हाल चाल छै।
हाँ हमरा सबके तो सब ठीक छै, सखी अपन कहु अहाँ के की हाल चाल छै।
अहाँ के भी सब हाल चाल ठीके छै और बताउ।
हाँ और अहाँ के भोजन पानी सब भऽ गेल।
हाँ भऽ गेल अभी भोजन-उजन कर के तनी लेट जाय।
अच्छा लेटल छीये अहाँके अच्छा। अच्छा और घर परिवार मे सब ठीक छै।
सब ठीक छै, अपन बताबा। तोहर घर परिवार सब नीक छै।
हाँ हमर तने भी सब नीक समाचार छै, सब ठीक छै और अहाँके कोनो घरमे अभी कार्य प्रयोजन छै की।
अभी तो घर मे कोई यहाँ के कोई कार्य प्रजो प्रयोजन तऽ न छै। लेकिन सबके गर्मी छु टी होल छै ते सब घूरे फिरे आएल छै तनी। इ बताउ कहाँ कहाँ गर्मी छुट्टी में घूमे जाइत छै।
हाँ हमे तो गेल रहियै हमरा आरके मौसीर बेटी आबल छिलै। तो हमे तो गेल रहियै अप अपन तनि जगन्नाथपुर मन्दिर धुला देली, घुरा देली, तनी साई मन्दिर लेके चल गेलन। तनी शिव शक ती धाम रहै, उन्ने बहुत सुन्दर मंदिर रहै। दम हस्त शिल्प कलर के एगदम बहुत आकर्षक दृश्य रहै। तो वहाँ च जाके घुमा देली। अहाँ सबके और बैहनार सबके और बाद तनि एगो फल रहे हुनका आर खरीदेने तो उ फलो घुमा देली। अगुआर सबके छोड़े खातिर हमे आर घर आ गेल छियै।
अच्छा ते बड़ी नीक लगै छै। घूमे मे।
हाँ से बात तो रहबे करै छै कि तनी घूमे फिरे से मनो खुश हो जाय छै तनि ओने ओन्ने चाहे आबै से प्रफुल्लित हो जाइ छै मन
तऽ यहाँ भी तऽ खूब घूरे- -फिरेके स्थान छै तऽ हमरो घर मे आएल छै पर परिवार तक ओ लोग के तनि घुरा देवै छै एनी ओनी गंगा घाट घूमा देबै अच्छा एने गुरुद्वारा है बड़ी महान महत महान महत्व है गुरद्वारा कहु ओ महादेवे छै ढेर मंदिर यहा भी खाटू श्याम बड़ी नीक नीक बड़ी बड़ा बड़ा मान्यता ओत वला मंदिर छै
हँ ठीक करै छी अहाँके की तनि घुमा फिरा दै छी बाल बुतरू आबल छै की अहाँके घरे
हाँ बहन के बच्चा सब आ रहल छै तऽ सब के गर्मी छुट्टी मे तऽ मौसी बोलल छै कि अहाँके मौसी तनि घुरा फिराध एन्ने तनि
हाँ हँ ना हूँ हूँ ठीक एलनी अहाँ तनि घूमा फिरा देलीं नैय की बुतरू छै फिर कहिया ने कहिया अइ
गर्मी छुट्टी तऽ ऐसन समय मिले छै की तनि निकलै छै घर से आदमी कनि घूरे फिरे ते एने ओने ला फिर कहाँ साल भर समय न मिलैत अच्छा तनी घर से पैर कदम निकालेकै
हँ सही बात छै कितनी बड़ हो जाइ बाल बच्चा तऽ अपनेसँ फिर एने ओने निकलै के जल्दी न मन करै छै
आ उपर-उपर से पढ़ाइ लिखाइ छेए तऽ फेर काम काज छै तऽ के ने निकलके घूमे छै।
न न सही बात छै कनी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहल छै। छै त तनी आम। के शरबत चाहे बेल के शरबत ई सब पका उका करके नै सब गोटा सब कनि पी लीय। ओकरा सिना पी।
सखी तऽ कै आम के शरबत त त के। कत्ते बनाबइ छैइ।
आँ हमरा आर घरे तनि आमके गैस चूल्हामे तऽ आजकल पकाबयके दिक्कत होइत छै। ह ने तऽ की करै। छीिय की आम के गैस पे सीटी लगा दे छी कु। करार मे डालके और सीची लग। का। के तनी भफा जाइ छै। तकरा हाथ से खोद। बढ़िया से मसल मसल के बार कूत्ता के अलगे कर दे छियै। ओ आर बात तऽ नि होकर आारमे। चिनी धऽके। कनी नून ध। के आ जीर उराके। कनी शब् ध हो के हम जल जीरााक पआउडर। ध के अंबी। मिक्सी मैं चला देवय छी यै। आ ओ आर बाद। ककरा आर मे तनी बर्फ वाला ठंडा पानी मिला देबे छियै। ओकरार से। तनि स्वाद बढ़ जाइ छै। आ पी ए मे भी खूब। नीक लागै छै।
नय हमूँ तनी क बनाबै ऐस अभी। चल रहलै हह। सीजन
हाँ और आम हाँ से खैर आम उम के शरबत पियए से न तनी लू उ के भी टेंशन न होबै छै। ए अभी बाल बुतरु आवल छै ते तनी एने उन्ने घुमाबे फिराबे में धूप उप लगे के डर रहे छै ने।
त बड गर्मी एगदम उम्म बरदम जे बढ़ा देवे छै। न गरम लगै। छै कि एकदम निकले के घर से मन न करे छै, जाके दिन भर घरे मे पड़ल रहै छै। नै खाना भोजनो एकदम तैयार करे मे आय बड़ी गर्मी लगे मने ने करै छै, ने बनाबे के ने खाय के। करै छै। खली पानी पी पी के रहै के मन करै
हाँ। गर्मीये इतना होबे छै कि एगदम माथा खराब कर देले छै, गर्मी से ते बहुत परेशानी हो जाय छै, हमरा आरके भी निकलेके एगदम मन न करै छै गर्मीमे, धूप से तऽ देह लगै छै कि झड़का जाय रहल, हमरा आरके ते गर्मियों बर्दाश्त न होबै छै। जरी को गर्मी मे नि कल जाएब कहुं तऽ मन ने ते मियाज थकिया जाय छै। अऽ ने ते अन्दर से भीतरी बुखार होय जाय छै।
हुं।
और बाद उहो ठूठ के चारो पट्टी कोसा जैसन
बा खूब एगो घमोरी हो जाय छै ते एगदम नोच नोच के ओकरा लाल हो जाय छै। किता पाउडर घसे घस से रहै छै।
ने ते ओकरा एना त ओकरा आरमे तनी नवरत कन ठंडा ठंडा कुल कुल जे आबै छै ने। पौडर उडर उ तनि मल देब। तऽ अहाँके बहुत तऽ आराम हो जाइ ओकरा से
अच्छा तऽ ह वही करबै छी
हँ लगा लेब अहाँ अच्छा तनि अहाँ के बताउ तऽ तनी कार्या के काज भेटायल छै की
हँ कार्याके काज भेटायल छै अभी तऽ एगो अहिं अपन ले अपना जो भी भाषा है मैथिली भाषा ओकरेमे बात करने के ओहि मे टास्क छै हँ वही बात करय
फोन आ फ्रेंड फोन आ फ्रेंड बला काज छै ने हँ हँ उ आर बहुत नीक काज छै ओ आर मे गोप कर के आमदनी होवै छै ह बहुत नीक
कभी भी बैठ के गप कर ले छै
ई तऽ
ठीक ठीक छै